राधे राधे
राधे राधे बोहिन की हाल चाल
बढ़ियां बढ़ियां अपन बताउ की सब भऽ रहल छै
बस किछु नहि बस एखने बस जलपान केलिए एखन
जलपान भऽ गेलै हमरो अखने चाय पीलू हें आब बैसल छी सब्जी काटैत छी रातिमे किछु बनायब खाना ताहिलए सब्जी
कोन सब्जी काटै छे
आइ सोचलिये जे की बनबिये कि समझे मे ने रमझुमनी आने रहिये बारिश तऽ उएह सोचै छियै उएह के भुजिया बना ली आ देखैत छियै तरकारी मे की बनते परोड़ तोड़ परोड़ सेहो छै राखल खेत मे का अपने तऽ देखै छीयै की हेतै लत्ती छलै खूब झिंगुनी के तऽ उएह तोड़िकऽने रहियै तऽ उएह अथी केलियै वैहे सब बनतै
हमरो बाारी मे हमरो जमीन मे बड्ड अखन केरा केरा सब उगल अछि अखन केरा सब
केरा केरा अछि तऽ केराक के हत्ता दू हत्ता कनि हमरो अंगना पहुँचा देबै कनी हमरो घर मे ने सबके बड्ड नीक लागै छै आ पाकल जे केरा भऽ जाइ छै ओ तऽ बच्चा सब लऽ लऽ के खाइत रहत हमरा तऽ नहि होयत आयल एकटा काज करब ने दुपहिया सँ कनी अहीं आबि कऽ कखनोहु जा आबि कऽ तऽ कनि हमरा घरमे पहुँचा देबै तऽ कनि सेहो एकटा काजे भऽ जायत
हम अहाँ तऽ जानै छी ने कि हम काजमे बिजी छीिय एखन ताहि दुआरे हम अपने केरा न खा पा पाबै छी त अहाँके कतय से दिये
निकालबै तऽ से केना हेतै कनि हमरो सब लए समय निकालबै तहन ने हेतै कनि समय निकालि कऽ कनि देखबै कखनो भोजने आबय दै छथि
के भउजी भउजी की कहथिन भउजी तऽ एखन कनि
कनिया के नहि आबऽ दय छथि
नहि नहि नहि नहि से गप नहि अछि कनि तऽ हमर बड्ड नीक अछि एखन
नीक लेकिन नहि सुनलमे अहके कनि आ
हाँ
के एकदम अथी क के रखने छथि टाईट कऽ कऽ जाय नहि दै छथि कतो पेचकस सँ जेना कसने छथि
नहि नहि नहि हमर कन्य भाइ हमर कनिया एकदम सुन्दर
सुन्दर तऽ सुन्दर अलग भऽ गेलै आ एक एक एकटा की होइ छै एकटा बेहे मतलब नहि होइ छै तरीकान सहन सेहो लोकोग देखैत छै ने आइ काल्हि की कहू आइ काल्हि तेना होइ छै देखै छियै जे देख क तऽ आश्चर्य लागि जायया अहाँ नीक कहै छियै तऽ भगवान करथिन नीके हे लेकिन नहि सुन अखन तऽ हम रहलियै ने नहि हुनका लग जे हम बुझबै सुनबे केलियै ने आ जहिया रहबनि त
आओर अहाँके क धन्धा केह चलैा एखन
हमर काज धन्धा तऽ ठीके चलैया नीक नुद चलैया चलि रहल अछि जेना तेना की कहबै जेना चलि जेतै चलि जेतै
आओर की
ह हँ से तऽ देखियौ काज धंधा बस चलक चाही आओर कथि करब जेना तेना चाय अखने कहलमे तऽ चाय पी मे बसन मे अंगनाी सब त छथि सबगोटा बहिनदाई सब एलखिन ओसभ बजै छथिन काकी एलखिन ह ओ जे पिछल मे जे एकटा भैया छथिन सेहोखिन ओहो आब कऽ बैसल छथि भैय नहि छथि दूटा आ नाम नाम बुझैछियै नाम जे
सोनु सब
हँ हँ हँ ठीके प अहा के केना पता बड़ अहाँके पता हँ सोनू जे छै ओ भैया सोनू भैआ एलखिन हेँ तो ओ आबि कें बैसल छथि
ओकोरो बियाह हमरे ओतह फिक्स भेले हमरो घर के पीछा मे
अहि ओतऽ भेलै ने ठीक हमरा नहि अब ने कहल त कहलत है ई तऽ सुन्लीय है ने जे होव वला छैन हुनका माय कहै छलखिन हे जे अहीं के भाय के घर जात त हे के बगल मे घर छै लेकिन ई नहि पता छले देखियौ की होइ छै ने
देखा सुनि सब कम हैत एखन
हँ हँ लेकिन सबटा बात नहि बुझै छियै सब सबटा बात हँ सबटा बात तुरन्ते नहि ने सब सब के कहि दै छै नहि होइ छै एकटा बात तुरन्ंते कहि देलक तऽ नहि टूटि गेल की भेल की नहि भेल आइ काल्हि के तऽ सेहो भऽ जाय छै ने सभटा कऽके कहै छै, नहि करब ककरो कखनो रहै छै, ककरो कहिओ रहै छै। तऽ इएहिसभ लऽ कऽ जे कनि माय बाप सभ डरायल रहैत छै ने। बच्चा सभ नाक कान नहि कटा दिए। आब बच्चा सभ अलगे अथि। हँ, कहू ने हँ
कि अहाँके जे पड़ोस वाली छथि, तकर की मन्तव्य इ? गेजमेंट भऽ गेल यऽ एखन, आ तकर बाद ओकरा की खबर यऽ?
ह औँठी की कहू, औँठी पहिरा देने रहै बुझलियै, औँठी पहिरा। तऽ आब कहै छै। छोड़ा जे छै, मतलब जे लड़का छै, जकर बियाह भेलै यऽ, बियाह ठीक भेलै यऽ। ओ कहै छै, नहि, हम एखन एकरासँ नहि करब।
कियै
किएक बौआ, किएक नहि करबै? तऽ कहै छै की हमरा ने बात। बहुत गलत बात छै, देखियौ, आइ काल्हिक जमानामे लोक ककरा के कथी। कहते कहलकै, कहलकै, कहलियै जे ओकर माँ बाप। कहलके सभ कहलखीन जे यौ, एना नहि करियौ, अहाँ ककरो लड़की छै तऽ एना कऽ। ओ लड़की वला कहलकै जे हम अपने मतलब हम नहि अथी, खर्चा तर्चा करब बिआ तिआमे अहाँके करबाक अछि तऽ।
तऽ की भेल अगर लड़की खर्चा तर्चा तऽ नहि कर करतै तऽ, भाय लड़का वाला। अपन कमाइ या लड़का
बड अरे बड पाय छै, हिनका सभ लग सेहा तऽ कहली यन है जे अहा सभ लोग तऽ एहन नहि जे कम होय छै। जकरा नहि रहैत छै, एकरा कनि सोचबो पड़ैत छै आ सेहो। कऽ रहल छै आ देखियौ, ओहो सभ एकटा मन हो। छै, लोकके मन विचार मिलल तऽ सबसँ बड़का बात छै की।
बाद हमरा जे लागै या सुनू, अहाँके कहै छी, एकदम प्रेमपूर्वक कहै छी हम अहाँके हम हमरा जे लागैए, एहिमे ने लड़का के ककरो आओर सङ्गे चक्कर।
देखियौ चक्कर छै, जहन मानि लिअ अहाँके चक्करे छै। किएक ने बाजि पऽ? अहाँ बाजू, देखियौ, अहाँ आइ एना कऽ देलियै। अथि, औँठी पहिरा कऽ, आ सभके सामनेमे अहाँके खा पी। कऽ ओकरो घरसँ सब गेलै, अहूँ घरसँ सभ गेलै, एना जे अहाँ करबै तऽ पहिने बाजऽ के चाही, ई तऽ गलत बात छै ने एहिसँ। एहिसँ की होइ छै, देखियौ, एहिसँ अहाँके तऽ। अहाँ हमरा नहि लागैए जे हुनका घरमे ओ कहथिन जे हम एकरा करब तऽ। केओ एहन छै। कनि मनि कहबो करतै तऽ, देखियौ, अगर अहाँके करबाक अछि तऽ ओहि लऽए बजहो पड़ै छै ने। ओइ लए कनि सुनहो पड़ै छै। ने, ई नहि ने चाहबै जे अहाँ नहि सुनबै। अहीं अपने तऽ ताले नचबै से ने है सेगार्।
हू
तऽ माय बाप बाजि कऽ किछो होइ छै ने, तऽ अहाँ कनि ओ सुन। भले अहाँके दूटा बात कहत सेहे ने लेकिन अह कहियौ नहि, हम ओकरे साथे करबै, ओकरे साथे करबै, एकटा सेबला बात होइ छै। ई तऽ नहि ने, काटि नै देत अहाँके ह।
फल्ला फल्ला सभके बात छोडु आ की कहै छी हम? हम हँ, छोड़ू, हटाउ ई सभ, ई सभ सुनि कऽ आइ काल्हि। आइ काल्हिक छोड़ा छोड़ी सभके बात सुनि कऽ हमर दिमाग तिमाग खराब भऽ जाइए।
क ई सब तऽ की कहू आइ काइल सएहे भइए रहल छै तऽ की सबके तऽ सएह दिमाग खराब भऽ रहल छै एना मे की कहबै
गाम जायब कि नहि क प्लान हइ अइछ एखन गाम के दुर्गा पूजा मे
की होइ छै अखन तऽ समय छै ने समय हुँ एखन छै तऽ देखियौ से तऽ कटा लेबै देखियौ हमरा कोन कटबै के जरूरत अहाँ कें कटब परत अहाँ ने मतलब अहाँ ने एबै पटना से आ हम तऽ गामे मे छी तऽ हमरा कोन कटबे के जरूरत तऽ गामेमे छी तऽ गाममे तऽ एहन थोड़ ना बहरीया आदमी सब के कनि होयतो छै जे काट पड़ै छै
नहि नहि एहि बेर एहि बेर दुर्गा पूजामे गाममे बनायब आबै छी दुर्गा पूजा मे गाम हम
आयब आयब आयब बड नीक बुझिते छी अपन सबके गामक कते सुन्दर भगवती के पूजा होइ छैन बड नीक चलब अपना सब सबगोटा गाम मे आ अपने अपने गाम मे ह चलब भाव देखे लए चलब हँ सद्घघारा मे चलबऽ बढ़िआंसँ ओते ओते जे दुर्गा माँ प्रसिद्ध छथिन ने जाकऽ देखब कतऽ कतयसँ कोन कोन गाँंव से लोक सब आबै छैथ भीड़ लगेने रहै छैथ उएह ह बड महिमा छैन बड महिमा छैन काली जी के माता रानी सब के अथि पूराबै छथिन सबके मनोरथ पूराबै छथिन हँ हुनके आशा मे छिय
हमरो बड साल भऽ गेल अछि अखन गाम गेल ताहि दुआरे एहिएहि साल एकदम गाम साल एकदम दुर्गा पूजा गाम मे हम आयब
किया ने जेब किया नहि जाब बस एनहिते सुइ छ देखियौ इएह होइ छै ने मोनक अथी होइ छै लोक गेल आयल देखलक सुनलक तहन ने लोक कनि अथी भेल रहै छै मो लला लै छै नहि ते नहि जेते तऽ ने केओ जेते ने केओ एते तऽ सेहो ते नीक बात नहि छै
नहि हम आ सुनू ने जखन हम दुर्गा पूजा मे आयब तऽ किछु नया नया व्यंजन बनायब ने एकदम एकदम देब तिलकोर के तरुआ आलू के तरुआ सब
हँ हँ हँ जरूर जर
हूं आओर कहू आओर सब ठीक एकदम
आ सब एकदम बढ़ियां छै चलि रहल छै
आ आर बियाह दान के की प्लान अछि अहाँ एखन
बिहा दानके एखन ने किछु खास
हुँ देखा सुनि चल देखा सुनी चलै छै एखन के
नहि नहि नहि देखा सुनि वलाा कोनो बात नहि छै एखन अखन बस भ रहल छै देखियौ की भऽ रहल छै कि आइ काल्हि तऽ युग जमाना में तेहन छै ने जे बड सोचि समझ कऽ लोक के करऽ पड़ै छै
कहै छै बियाह दान करू किछु भोज भात करू
बिआह देखियौ क ज आबे तक बिआह नहि भेलै छै ताबे तक सब बिआह बिआह करै छै देखियौ बियाह अलग चीज छै हेबे करते ककरो रुकल थोड़े ने छै जे नहि हेतै तऽ हेबे करतै लेकिन ओहि लए
आइ काल्हि समस्या
आइ काल्हि के समय समय साल कहियो ने नीक छै समय साल टाइम किछु ने होइ छै छै आ अपने ठीक तऽ सब ठीक ने अपने तऽ हर चीज के समय लो की समय से की करत आइ काल्हि समय नहि आइ काल्हि लोक देख केओ नीक लोक मिले तऽ आदमी किया ने करतै लेकिन समय समयसँ ज्यादा समय
अच्छ एकटा अच्छा लड़का अछि
हँ हँ हँ हँ अहाँके अहाँके नजर मे एनाहिते नहि नहि रह दियौ
हँ कम से कम भोज भातमे कम से कम रसगुल्ला तरकारी गुलाबजामुन ई सब हतै की
उंम्म एहने कोनो बात नहि छै की कहु ओसभ बस तरुआ तरकारी ले नै ने बियाह करबाक छै बियाह लड़का के देख कऽ ओकर आ आइ काल्हि के जुग जमाना तेहन खराब छै आइ बस देख देखें सुनीसँ नहि ने होइत छै जानय पड़ैत छै सभटा समझय पड़ैत छै आइ काल्हि तऽ सभसँ ज्यादा मेन तऽ ओ छियै जे खेनाइ पिनाइ तऽ जिंदगी भर रहै छै लेकिन आइ काल्हि देख कऽ लड़का हुए या लड़की हुए दुनू के नीकसँ जे देख कऽ जाँचि कऽ चारि बेर पाँच
हम की सुन सुनै छी जानै छी अहाँ के छोटका भाईजी अखन की करैया
छोटका भाय तऽ हमर अखने एखन उएह अथि पकड़ लेथ हे जॉब पकड़ लेथि हेँ एकटा भाई तऽ जब पकड़लथ इहेठमा कलकत्ता मे हुनका सुनलिए यै भेलन्हि अ
ओ की कर की करै छथिन अहाँके भाइ एखन
हँ करे छथि हॉस्पिटल मे कोनो काज छै आब नहि बुझे छियै ओते नहि बुझे छियै नऽ नहि ओतेक जानै छियै जे पढ़ल लिखल सभ ओसभ छथि हम थोड़े ने ओतेक पढ़ल लिखल छी जे हम बूझब
काज पकड़ लेलखिन्ह नीक बात छै अपन काज धंधा करू
हँ काज धंधा तऽ करैत छथि अपन जे कर तऽ देखियो सब के अपन अपन अथी छै निक से रह नीकसँ करथि तऽ नीक छथि आगाँ बढ़ैत तऽ बढ़िआँ बात आ नहि बढ़ता तहन तऽ जेताह अपने अथीमे इएह तऽ होइ छै नहि नीक करताे तऽ लोक सब नहि देखियो आइ काल्हि कते ने कते कम छोट छोट बच्चा लोक सबसँ तऽ नहि मतलब छै लोक सबसँ तऽ नहि लोक सब के तऽ हमूँ ने ध्यान दय छीयै कहियो
ओतेक लोग